नमस्कार अहाँ कोन छी।
हम नीक छै अहाँ सुनू।
अहाँ कतय रहै छी।
हम घरमे रहैत छिय
ओतयहि रहब नीक लगैत अछि।
हँ बहुत नीक रास सारा छै।
अहाँ की पढ़ै छी।
आम पेपर परड़त छै।
अहाँ क कोडिंग पासे अछि।
हँ खास कोडिंग ेटा साइंसमे रुचि अछि छै।
वाह ई तऽ बहुत बढ़िआं के क्षेत्र अछि।
हू।
अहाँ सवेरे कतेक बजे उठैत छी।
आम सवर छ बजे उठेैत छै।
ताककर बाद की करै छी।
फायदे व्यायाम करैत छै फिर पढ़ाइ।
अहा के कोन भोजन नीक ल लागैत अछि।
हमरा लिट्टी चोखा बहुत पसन्द अछि।
मिठाइमे की नीक लगैत अछि।
रसगुल्ला आखिर।
अहाँके परिवारमे कतेक लोको अथिी।
अमर परिवार में पाँंच गो कति
अहाँ अपन परिवारसँ प्रेम करैत छी।
हँ परिवार जीवन सबसँ महत्वपूर्ण भाग अछि।
अहाँके दोस्त सभ सङ्ग घूमब पासीिनन अछि।
हँ बहुत मजा आबैत छी।
फिल्म देखैत छी।
हँ कॉमेडी फिल्म बहुत नीक लगैत अछि छी।
अहाँके कोन पर्व सभसँ नीक लागैत अछि।
सभ पर्व हमरा बहुत प्रिय अछि।
ह ई पर्व आ श्रद् से जुड़ल छी।
एकठ।
आहा भविष्यमे की बनय चाहैत छी।
हम सफल डेटा साइंस बनय चाहैत छी।
बहुत नीक मेहनत जारी राखू।
धन्यवाद आप समर्थन जरूरी अचछेमे। ह्म।
अहाँ घुमय पसिन्द करैत छी।
हँ नया जगह देख बहुत नीक लगैत अछि।
अहाँ अन्तिम बेर कतय गेल रही।
आाम बंगले मे गेलेल रहल छै।
यात्रा कोना रहल।
बहुत मजेदार रहल।
आइ मौसम कोना अछि।
आइ बहुत गर्मी छै।
बरखा होत तऽ नीक रहत।
हँ मौसम ठण्ड भए जाय।
अहाँ मोबाइलपर बहुत समय बितबैत छी।
थोड़ा बहुत पढ़ाईके लेल सहयोग उपयोग करैत छै।
अहाँके कोन एप सभसँ नीक लागत अ।
यूट्यूबसँ बहुत कछो सीखय लेल भेटैत अछि।
अहाँ खेलकूद करैत छी।
हँ हम बैडमिंटन खेलैत छी।
क्रिकेट देखै छी।
हँ भारत मैच कफनो नहि छोड़ै छै।
पढ़ाइ कोना चलि रहलैत अछि।
ठीक चल रहल अछि मुद्दा परीक्षा नजदीक अछि।
तनाउ होइ त छी।
कखनो कखनो मुद्दा मेहनती जरूरी अछि।
चलू चाय पियब जाइत छी।
बहुत बढ़िआ विचार छै।
की लेब।
किुछो नहि नहि
दूटा चाही दिअ। चनी कम की बेसी।
कम थोड़ा कम।
अहाँ बहुत सुस्त छी।
हँ सुस्त नह श्त स्वभाव छी।
पढ़ाइ छोड़ि मोबाइल चलबैत रहैत छी।
रिसर्च कर छै।
जीवनमे सबसे महत्वपूर्ण की अछि।
सम्मान आऔर विश्वास।
पैसा जरूरी पूरी नहि अ।
जरूरी तो अच्छी मुद्दा सबबकुछ न
आइ बहुत थाकि गेलहुूँ।
आरााम करू कली फिर देना छी।
शुभ राति।
अभी शू रतिि न छै। ह्म।
अहाँ राजनीतिकमे रुचि राखैत छी।
ह बहुत रुचि रखे छीियै हम थोड़ा बहुत देश और समाज लेल राजनीति महत्वपूर्ण छै।
बहुत लोक राजनीतिकसँ दूर रहय चाहैत छै।
मुदा राजनीति से दूर रहब समाधान नहि अछि।
अहाँक अनुसार एकटा नीक नेतामे कोन गुण होबाक चाही।
ईमानदारी धय आर जनता तक समस्या बुलावकके क्षमता होबे त चाह
चुनावक समय माहौल बहुत बदलि जाइत अछि।
हँ सब पार्टी अपनन अपनन वाददा करैत अछि।
जनता ककरा आधार पर वोट देबाक चाही।
जाति व धर्म पर नहि विकास आऔ कार्य के आधार पर देवस के चाही।
युवा सबके राजनीतिक मे भाग लेबाक चाही।
निश्चित रूपसँ युवा देश के भविष्य छ्षाति
अहाँक क्षेत्रमे सभसँ पैघ समस्या की अछि।
बेरोजगारी और सड़क खराब स्थिति।
सरकार एहिह पर काम। करै छी।
कुछ काम भेलैल अच्छे मुद्दा आ जरूरत अचछी।
समाचार चैनल सब राजनीति पर्व बहुत बहस करैत अछि।
आ मुद्दा सब समाचार पर आखिरी विश्वास नहि कर चाही।
तखन सही जानकारी कोना भेटत।
अलग अलग स्रोतमें जानकारी लेबेके चाही।
राजनीतिक आ शिक्षा बीच सम्बन्ध अछि।
बहुत गरा सम्बन्ध अछि शिक्षक समाज बेहतर निर्णय लैत अछि।
कॉलेजमे राजनीतिक चर्चा होबाक चाही।
आम मुद्दा शान्ततिपूर्वक आऔर आधारित रहै
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिमे भारतक भूमिका बढ़ि रहल अछि।
ह भारत अ विश्व स्तर पर प्रभावशाली बनल रहल छै।
विदेश नीति महत्वपूर्ण किएक अछि।
ई व्यापार सुरक्षित आओर अन्तररााष्ट्रीय सम्बन्ध मजबूत करैत अछि।
लोकतन्त्र सबसँ पैघ ताकत की अछि।
जनतक क आवाज।
आ कमजोरी।
कखनो कखनो गलत जानकारी लोक निर्णय प्रवहित करेता छै।
देश तेजीसँ बदलि रहल अछि।
आ तकनीकी आओर विकास दुनू बढ़ल रहल अछि।
मुदा गरीब लोकक स्थिति परर सेहो ध्यान देबाक चाही।
सही करू विकास सब हने होहुत चाही
राजनीति केवल नेता लेल नहिी अछि।
आ प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी अछि।
एकटा जागरूक नागरिक क्षेत्र बदलि सकैत अछि।
बिलकुल परिवर्तन धीे धीरे होइतत अछि।
ए भाइ कतहि छलाह कलहि।
क्लास जाइके मन नहि छ
तोरा तऽ रोजे मन न ही करै छै।
प्रोफेसर इतर असाइनमंट देते छ्षेद की दिमाग भढूज जाइ ते अच्छी।
ब।
ह।
चल चाय पियब चली।
पैसा के देत।
तोहर स्कॉलरशिप आबि गेल नहि।
स्कॉलरशिप आबे ग्रेजुएशन पूरा भए जाय।
दिन भरि मोबाइल चलबैत रहैत छै।
आम रिसर्च करैत छी।
इंस्टाग्राम पर।
हम समाजक अध्ययन छै।
आइ हॉस्टलके भोजन देख लह।
देख लूऔर चुप चाप बाहर खा ल लू निकल गेल
होस्टल के दाल मे पानि बेसी रहेे अ की दाल।
पानि आ छै
काल ही रीति गेम खेललाल
ओड़दार।
तखन क्लासमे सुतल किएक छलए।
बॉडी क्लास मे छल आदमी गेममे।
परीक्षा नजदीक अछि तैयारी भेल।
भगवान भरोसे
भारत मैच जीतत किी नहि।
हम देख लगे छ तऽ विकेट गिरन लगे त छै। तू मैच देखे पर रही किी न।
आइ क्लास ब करी।
अटेंडेंस काम आ छी खतरा आ छै।
तोरा देखये लगैत अछि नी नीन्दसँ डायरेक्ट उठि आयल छल।
फैशन बुझाय
ई फैशन मे डिजास्टर अछि यार जीवन बहुत कन्फ्यूजिंग अछि।
फाइनल प्लेसमंट फिर पैसा फर शादी।
अभी तऽ असाइनमेंट पूरा करू भविष्य बादमे सोचब। उठ दस बजे गेल।
पाँच मिनट आओर।
ई पाँच मिनट तू घण्टा होइतइत छै। राति मे भूख लागि गेल।
चल मैगी बनाई।
गैस गैस पर के जाइत जे सुझाव देलक ओहिी बनाई।
अच्ा ठीक है फोन रखे तऽ अच्छे कल फिर फोन करे।
ठीक ठीक राखी छै।
क।